ह आ ह आइ हम
अ गोसाउ मे के एखन तऽ अहाँकेँ मश्रावणी पञ्चमी के चलैत छै तऽ गोसाउ के अंअ जे कथा से कनि सुनु
कथि के कथा गोसाउन
गोसाउन के
गोसाउन अच्छा, गोसाउन देवी देवी के रूप छथिन?
ह ह ह सभटा विषहाराके रूप छैन
अच्छा तऽ कहल जाय।
गोसाउनीक मतलब विषहारा कऽ कुसानुक दाम्पत्य जीवन नीक नहि रहै छलनि हुनकर स्वामी बड़सी, बोडसी हुनकासँ भेट नहि करथिन। तकर दुख गोसाउन के सहल नहि जाय। सुनैत छथिन? हा एही ह। हँ किया कि तऽ जखन दाम्पत्य जीवन मे सुख नहि रहतै त कष्ट हेबे करतै एहि कारण, एहि कारण हुनका धिया पुता नहि होइ होइल ओ चिन्ता तूर रहैत। ओ अपन दुखनामा द देवोर सनाइके कहलखिन सेनाइ स, हँ दुईयो अर छलखिन गोसाविन के
अच्छा ह
ह, चेन्नइ सोचलनि जे घरमे लिली भायस गोसाउनी कऽ भेट नहि होइत देखथिन तै हेतु कोनो उपाय कयल जाय सोच कएयल जाइ सोच क सोच कऽ ओ माय
ह बाजू सोचि कऽ कि कहलखिन? सोच कऽ
स्विच ह सोयच कऽ, हूँ सोयचकऽ तऽ ओ अ सोचलखिन जे घर मे लिली भायसँ गोसाइनी कऽ भेट नहि होइत देथिन तै होते कोनो उपाय कयल जाय
हू।
सोच ए कऽ ओ माय बड़सी ओ भाय बड़सी कहलखिन। सतत घरमे बैसल रहैत छी, बाहरो घूमू आवश्यक छी। कतहु घुमै चलू बरसी कहलखिन हम कऽ कोना जाउ अहाँकेँ बुझले। ज हमरा ससुरक श्राप अछि ससुरक श्राप अछि।
हू
डेग पाछू बिरिया आ कोश पाछु तिरिया भेटत तब बीच नहि जियब नहि तऽ मरि जाय एखन परिस्, हँ एखन परिस्थोतमे कोनो घुमै फिरै सेनाइ उतरि देलखिन एखन चिन्ता अपने जुन करू हम एकर। सभ आ व्यवस्था कऽ लेब। अपने विदा तऽ हो हो। पड़ोसी कहलखिन चलू। किन्तु एहन नहि होय जे। अबति खेत मऽ प्राण चलि जाय चेन्नइ पुन चेन्नइ पुनः कहल। खिन अपने सबटा भार हमरा पर रहय दियऔ। हम अपनेके कोनो प्रकारक कष्ट नहि हुए देेब। चना यात्राक तैयारी लागि गेलाह? ओ पाँच पाँच कोश पर उ खेमा। खेमा खसाओल जतै रात कऽ। खेमा मतलब विश्रामवला हँ विश्राम हँ हू हू
तऽ विश्राम लेल जायत हँ।
विश्राम कयल जा सकत गोसाउामिक। सिखा देल गेल जे अहाँ आगू। चलू प्रत्येक राति मऽ अहाँके। फेस बदलि कऽ रहबाक ओतऽ नीक जकाँ। भैया सँ भेँट होइयत ई भेँट छलनि लिलीके चेनाइके लेल। लिल्ली जे छथिन से चेन्नाई जे छै से हुनका सहायता केलक। खिन अहाँ अपन सङ्गमे पासा लऽ लेब। जते जते भााय सब भेट पासा भेट होत तते तते। सबूतक लेल पलङ्ग तरमे एक। एकटा एकटा पासा गड़ि।
गड़ि देबै हू गोसाईं सएह कयलनि। बरसी जखन घुम घुमबाक लेल विदा भेला। तऽ चेनाइ संगमे एक मोटा। पान लऽ लेलनि डेग डेग पर चेनाइ भाइस। के एक एक बिरिया पान देने जाथिन। आ बोरसी कोसे कोसे पर कोनो क्रिया भेटनि तकरा टोकि देत। थिन जखन ओ कोस गेला एक कोष गेला तऽ हुनका भ भक खेबाक भा्ग खेबाक। इचछा भेलनि भांग ह ओ चारि सखीके इनारपर पानि भरैत देखलखिन टोकि देलखिन। बच्ची अन्न पिया गट गटट इ अहा के पं्चमी मधुश्रावणी में अबे छै। त एखन तऽ इएह समय छै तें ई कथा ई खिस्सा हम कहि रहल छी अहाँके! बच्ची आन पिया गटगटटे सखी लोकनि बर्सी कऽ कह कहब। नहि बुझलखिन पहिल सँकि कहलखिन गौरी
हू
कुआ के निर्मल पानि ओहो टोटल के ठठ हम भरी हँ हम भऽ पहेली बुझऽ पड़ आ अपना आप के लोक तऽ अपन मैसेज केलक ई तऽ ओ हमूँ सही कहे आ हम भरि हम भरी तो पिय बटोहिय तब मछी गट गट।
हँ
बुझलखिन बुझलियै बोरसी कहलखिन नहि बच्ची अन पिया गटगटे दोसरसँ कि बाजल। तप पत चूल्हा गरम काही। ओ धोबल के ठठे हम छानब। तो खइहै बटोहीया तब मची हे गट गट
वाह
बोरसी ह बोड़सी कहलखिन बच्ची एनहि कटगटे बच्ची आन पिया गट गटे तेसरसँ कि बाजल लाल पलङ्ग पर दही दही बिछाओल ओ तकियाके ठट्ठे हम सभ तो सुतेके घोटोय तब मछिये मे गट गट
हूँ।
त पुन फेर बोरसी कहलखिन बच्ची ए एह नह घट गटटे बची आन पिया गट गटटे चारि मा सखी बात पूछ देल पुछलखिन ओ कहलखिन। लाल लच्छी आ केर हरियर पत्ती ओ मारिच के ठठ्ठे। हम पीसी तो पिबे बटोय तब मच हे गट गटे फेर पोड़सी कहलखिन। बोड़सी प्रसन्न भय कहलखिन ह बच्ची एहिह कहि गटगटटे सभ सखी मिली भाग पीस क बर्स के देलखिन आ ओ प्रसङ्ग भ प्रसन्न भऽ भेलनि बोरसी आगू बढ़ला त देखलखिन जे खरहोइर मे एक स्त्री सिक्की चिरैत छ ओटोक देलखिन सिक्की चिड़ैत छलखिन। डोर लऽ डोर लिबै छलखिन डाढ़ लिबे छलनि के छलनि हँ डाँढ़ खसै छनि केश एहन छथि धनी जे हमहूँ रहितो सोने मरीतहु भेष फेर ई जे कहि देलकऽ न ओ तऽ ओहिपर फेर ओ उतरि देलखिन स्त्री देलक चान चकचक गोर पानमुख शो शोभनि। सिरमे ओढ़न केश एहन पिया जो हमरो रहिते सोने मेरगतहु भष हूँ
ह ह
इ बोड़सी चेनाई के भेल हन आ लिल्ली के तऽ बोड़सी तेसर कोष गेला कऽ एकटा स्त्री के चिपरी पथैत देखलखिन। गोइठा जकरा कहै छै चिपरीी
हू हू।
तऽ ओकर ओकरा पूछल पूछ देलखिन चिपरी पाथे चटापटी की लट छिलकागू केश कन कनखी ख बाजय छन छन गोरी तोर पिया कऽ भेष।
अच्छा
तऽ ई सब सब मधुश्रावणी पंचमी कऽ कथा छै तऽ ओहि सब ई जे पबनी तीन सब के इएह सब समय सब बीतैत बीतै छनि ने इएहसभ सुनबै छथिन उतरा चोरी होइ छै। मान दानके सिखाबै छनि जे तब फेर कहै छै पान
तऽ ओहि सब कऽ बारे मे पूजा केना
पूजा केना करी खाली अहाँके प्रेम प्रसऺगके तकर बाद उतार चढ़ा के ईसभ जे छै एहि सभमे चर्चा होइ छै बुझलियै। ई भेले अहाँके बड़सी चेनाइ ली के प्रसंग के कथा छनि ई।
हँ
हू
कथा सुनि सुनि कऽ पबनैतिनसभ रंग बिरंग कऽ खिस्सा सुनैत छथि।
ओ ओहिसँ हुनका सभके ओहिके माध्यमसँ ओ सभटा चीज बुझै छथिन जेना अहाँके आ एखन अहाँके स साँझ कोबर जे होइ छै तऽ पहिलका लोक कऽ जे छै से ओते ज्ञान नहि रहे चाहे रहतो रहे तऽ बड़ लाज होइत छलै ने तऽ गीतके मा माध्य सऽ कोबरे के माध्यम से घुड़सत फुड़सत तू ईसभ जे छलै से ओही सभसँ ओ बुझै छलखिन कि नऽ
कथी??
जे अथी मतलब बर कनिआके बारेमे ओ हुनका जे अ कोहबर गीत गायएल चलैत ताहिसँ बड़ कनिआके बुझायएल जाइ छलै नऽ।
जे सब चीज बच्चा बाल विवाह होय छलैया और लोक के ओतेक आइ काल्हि के सुविधा नहि छलैया तऽ गीतनाद तऽ ईसभ ज्ञान तरह तरहके सासुरमे कोना रहब?? अ जीवन जे छै पति संगे कऽ नानी बाहब आओर कैटा खिस्सा एहनो जे कोबरा खीर एकटा एकटा जे खीर वाला खिस्सा छलेया जे
एहिबात बला
हँ जे खीर भूख लागलनि भूख लागलनि तऽ केना के खीर बना कऽ देलखिन कनिक केटाक यऽ हमरा एहि पर हँ हँ कोनो बात नहि ई पूरा जे समूचा विवाहसँ सम्बन्धित विवाहके पाबनि धरि जे खिस्सा सब जे होइ छै पूरा महिलाक कऽ लेल जागरूक करय के छल जे महिला सबके कोनो ज्ञानमे मतलब बच्चामे बिआह होइत छलै नऽ ओतेक शिक्षाके अभाव रहैत छलैए। तऽ चाहु ओ गीतके माध्यमसँ चाहे ओ ज्ञान केँ माध्यमसँ मतलब हुनका से बतायल जाइ छलन है तऽ हमरा लगैया ओइ ओइठाम कुशल गृहणी केना होइत छलखिन हे एकटा खिस्सा जेना रहै जे एकटा कोबरमे बड़ केँ भूख लगलै आर केना जायत ओ चाउर की कथि छोड़ा कऽ दीप केँ तेलमे दीप जे जड़ैत छलैया ओहिठ ओहि आँच पर हुनका बना केँ खुआ देलखिन और ओइ स की भेलै तऽ बड़ देखलखिन जे कुशल छैथ ई हर चीज में केनाहियों स्थिति रहै छैय तऽ ओ अ पन मैथिलानी जे छथिन्ह से कोनो अन ने कोनो रस्ता निकाइल लैय छथिन कोनो समस्या भेल चाहे ओ हम देखैत हेबै चाहे सती सावित्री बला प्रसंग हुए तऽ साफ सँ अथि करैक हुये ओ अपन बुद्धिमत्ता केँ परिचय दैत अपन काज निकालैत छथिन तऽ एहन तरह केँ खिस्सा अपन मिथिलामे बहुत रास ऐछ। और जइ स कि हर अ बर कनिआ चाहे ओ अगल बगल हँसी ठिठोई सखी सखी सहेली या कोनो एहन तरह केँ समस्या अबैत छैन या किछो होइत छैन त ओ सब केना ओ सब रास्ता निकालती ओ सबटा चीज खिसा केँ माध्यम से सभ अपना मिथिलामे बतायल जाइ छै तऽ इएह चीज होइ छै जे अपन सब केँ कोनो खिस्सा में एहन नै होे छै जे किछ नै किछ नि चोर नै रहे छैय हर खिस्सा केँ पीछा किछ नै किछ राज रहै छैय और ई होइ छैय जे
सब हँ सभटा बुझ बुझायल जाय छैन
पहिलुका युग में इन्टरनेट नै छलैये तऽ किछ नै किछ जे छलै जे हर सुविधा जे छलै से एकटा गीत केँ माध्यम से या एकटा खिस्सा केँ माध्यम से सुना कऽ हुनका सम्पूर्ण होय छलखिन